आ सखी
केहन छियै
बस हम तो निके छियै सुन्दर छियै बड्ड सुन्दर छियै अहाँ अपन क कहू अहाँ केहन छी
ठीक छियै
ठीक छियै की बात अहाँ एकदम मेहरा के बोले छियै कोनो गप की
नहि नहि कोनो गप नहि
अ हम तऽ ठीके छी कि हम अहाँके कॉल केने रहौ तऽ अहाँ कतऽ छलियै
हम बगलमे गेल छलै
अच्छा कोनो विशेष काज से कि ऐहना गप सप मारय लेल
अललू देेल
अच्छा ह
ओकर बच्चा सब स्कुल गेले रहे ने बनले आलू चोखा हमर बच्चासभ सुतल रहै गर्मीके छुट्टी छै ने
छै
की भ छै क मिठी खलत पाँच तिख रठ
ह कतऽ जादा दिनक के नहिए छै छुट्टी
ह ज्यादा दिनके नहि भेलै छुट्टी लेकिन ठीके छै जल्दी खुल जेत तऽ दिमाग हललुक रहतै हमरा
हँ हँ से तऽ चाहिए
सुबह से लड़ाइ करै छै बच्चा सब
आ तऽ की करतै बच्चा के तो बच्चे वाला काज रहै छै ने
आओर आ रहल छै ओकर पप्पासभ
अच्छा कतहु गेल रहथिन मालिक
हँ मार त
अच्छा सखी जे कहे छियै कि आ रहल हुंकर पप्पा सब से अहाँके कए गो मालिक छथि थीन आ
ओकर मामी आयल रह छै
अच्छा नहि अहाँ अहाँ कहलिये क पप्पा सब आब छथिन तो हम सोचलिये क अहा के दू तीन टा मालिक छथि छथिन अहाँ सभ संगे रहै छी
नहि नहि नहि भइ ने पटा मालिक छै जो छै वहि छै
आ एकेटा से दिमाग खराब हो जाइ छै ने
तऽ ओकरा बात की करब भूल जाइ छी बिसर जाइ छी
केकरा बिसर जाइ छी केकरा बिसर जाई छी नहि यौ मालिक नहि बिसरौ मालिक बिसरब दिक्कत भए जायत अहाँके
हमरा झगड़ा भए गेल छै
अच्छा झगड़ा कऽ लेलियै
झगड़ो कर लेलियए
नहि देखियौ कहल जाइ छै कि
हमर मालिक जाइत छै ने बाहर तऽ फोन नहि करै छै हमरा ओतय एत
तऽ अहाँके बिसरि जाइया
हँ त झगड़ा कर
नहि ठीक करै छीय झगड़ा देखिय झगड़ा करै से ने एकटा नीक रहै छै कि अहाँके हा अटै कभी नहि भतै बुझलहु ह हँ जे अहाँके मोनमे किछु बात चलत रहत आ अहा ओ ओकरा लेल टेंशन लेवई त अहा के प्रेशर परत माथा पर आ माथा पे परत त दिक्कत दिलो में परत त हार्ट अटैक आ आ जाइट ना त अहा देखियो आ अपन टेंशन निकाल ले छै
हँ दुल्हा लग निकाल लेलियै आज आज
त अहा के हार्ट अटैक के बीमारी कबो ना भेल अहाँ एकदम निश्चित रहू अच् छै तऽ अहाँ नीकसँ नहि लड़ैत छियै दुल्हा संग
खूब लड़ै छियै अभी खूब लड़लियै तऽ कहले त क हम आबै छी क तब लड़ाइ करब
नहि नहि एहन नहि होइत छै कहियौ कि देखियौ अभी जेितना हमरा टेंशन छै अहाँ लगमे हम निकाल लई छी आ तखन जब अहा एईब नया नया टेंशन बना के रखम तब अहाँब जब एयबै तऽ सामना साम तखतम लड़ाइ करब बुझलौं
की करब बहिन बच्चो सबकेनि गर्मी छुट्टी भए गेलै कहीं जाइ छै नहिे ने घर मे सोचलियै घुमा दे लेकिन नहि घुमलियै गर्मी बहुत छै
तो कोन दिक्कत छै घरेमे घुमा दियौ अहाँ कहलियै कि घरमे घुमा दै छी तऽ घरेमे घुमा दिअ कोन कोनो दिक्कत नै छै एकटा रूम दोसर रूम दोसर रूमिन लेट्रिन मे एक रूम से निकाल क आ किचनो उचनो में घुमा दियौ
सोचलियै गेले जे पार्क उर्क ले जाय घुमय ल क्या करू का क
की कर सकै छी हँ सही बात छै कि देखियौ असगरे आदमी दूटा बच्चा के ले के केना जेतै बात सहिे कहै छियै लेकिन की करबै बहिन देखियौ मालिको सबके
हम वही ह बात छै ओ चुप रहै छियै कुछ नहि बोलै छियै
आ दोसर देखियौ हँ ओ त बात छै य कि आदमी केकरा ऊपर निकालत आ मालिक छथिन उनकरे से सब शौक श्रद्धा पूरा होइ छै तऽ हुनकरे ने लोक पूछतै लेकिन देखियौ सखी की होइ छै ने अभी अभी गर्मियो बड्ड छै अभी जे पार्को अहाँ लेके जेयबै हँ तऽ एकटा तऽ इम्हर के पार्को जे छै से पागले छै सात बजे लेल बंद कर देै छै आ बुझियौ नहि एक एकटा पार्क बहिन छओ बजे बन्द करैत छै एक पार्क मे हम जे पे पिछुलका बार गेल रहियै तऽ जानै छियै ओ सात साढ़े सात बजे तक एहने खुलल रहै ओ नहि बन्द होइ छै
तब हमरा नहि बुझल छै लेकिन हमे जे पुरान पार्क जाय छियै ने तऽ ओ तऽ छे बजे बन्द कर दै छै
हँ उ ते साढ़े पाँचे बजे से चिकरे लागत आ नहि उ ते साढ़े पाँचे वजह से ओ रहे छै सब गाड सब साढ़े पाँचे बजे से अहाँ बोले लागत मैडम सब निकल जाउ समय भेल छै अहाँ सब निकल जाउ समय भेल छै आ फेर एनाउंसमेंट भी करै छै
एकरे खातिर हम न जाइ छियै आओर हम असगरे कही नहि जाइ छियै
आ देखियौ आ देखियौ अभी एते गर्मी छै कि आदमी पाँच छओ बजे लेल निकलबे करै छै घरसँ घूमय लेल
ओमर की सोमवारके बन्द रह रहै छै
अह देखियौ सप्ताहिक बन्दी रहै छै तऽ कोनो दिक्कत नहि अछि लेकिन देखियौ कम से कम इतना तऽ होबाक के चाही कि हँ अभी गर्मी के छै दिन तऽ आठ बजे लेल
ह नओ आठ बजे नओ बजे बंद हुए के चाही सझेमे कोना जा छै नहि नहि करै छै
नहि आ नहि कि बगलवला जे छै ने सरकारी वला जे छै बुझलहु हँ आ ओकरामे जानै छियै अभी बड् सुन्दर सुन्दर झूला उला लागल छै
अच्छा अहाँ सरकारी वाला गेल छियै
हँ ह अभी बड सुन्दर ओकरा मे बनैने छै ह पुरान छलै ओकर जीर्णोद्धार करल जा केल गेले छै ओकरे ने हम कहै छ ये अहाँ ओकरेमे जियौ हँ ओकरेमे जबियए के के काहे की जानै छियै ओकरा मे बड सुन्दर झूला सब लागल छै बच्चा सबके आ ढेर संझुला छै आ घूमो के अच्छा स्पेस बनल छै आ जानै छ बड़ो लोग के जे रहे छै कि बड़का बच्चा सब जे रहे छै ओकरो लेल हँ ओकरो लेल छै झूला उला लागल
ब देखा हम तऽ नहि गलिय ने
नहि नहि छै लागल छै हँ नहि
हमऽ पुरानेमे जाइ छियै ओहो छओ बजेके बाद बन्द भए जाइ छै
आ नहि आ जानै छियै शायद टिकटो एतय छै से सस्ता छै
कल गेलियै रहै बहिन मार्केट बाजार गेलियै रहे ने तऽ ओ देल रहे औड़ा दे रहै
अच्छा
तऽ ओ लेलियै अचार खाद सोचलियै ओहिे अचार बना ले छीय क्यूंकि आम के उतने दूर नहि गेलिये रहे तऽ आम इधर
केना देले छै केना देलक
हमरा देलकै वही कहलकै कि बीस टाका किलो लेकिन हमे कहलियै नहि हमरा बीस टका नहि देब त हमे आधे किलो लेलियै पन्द्रह रुपे
ह
सोचली थोड़ेसँ बन देखे छियै केहन बनै छै
आँवलला सब ने नीक होइ छै खायके चाही लेकिन की करबै आब हमरा न ओ उतना नहि बनाबे के मन करै छै ई बेर पिछुलका बेर हम अमराक के बननेे रहौ अचार से बुझै छियै सखी सभटा खराब भए गेलै ओ अमरा भेटल अछि
हँ नहि हमरा सुनाइ देलक आमवला
अथि नै ओ ओइ औरा
अमरा नहि ओ नीक सँ हँ जे पिछुलका बेर हम बनैले रहौं तऽ हमर सभटा अचार अंचार जानै छियै छओ महीना बाद खराब भए गेलै ह तऽ छोटे के नीक रहे छै सखी बड़ा जे रहत न हँ हा बड़ा जे रहत तऽ ओकर अन्दरमे जे रहै छै आठी से जोआ जाइ छै से पिक अहाँ काटबे न तऽ कटबे ने
नहि कटि गेलै सभ तऽ ठीक छै ने हमे सोचलियै खराब छै ठग लेलै कि
नहि नहि नहि नहि नहि नहि ई बड सुन्दर छै छोट रहत ने तऽ अहाँके नीक रहत आ जे पैग रहैत ने ओकर खाली आठीए रहैत छै आ अचारो बनि जायत आहाँ जे खेबै से निक नै लागत खाली सनाइल सनाइल जका लागै छै का ओकरा मे मसालो पैसे छै हँ
तऽ ओ ईमे सोचलियै की खराब दए देलकै कि की कर देलकै की करब फेर देबै की करब
नहि नहि कथी ल ओकरा केहन अचार बनबै छियै ए इ लहसुन आ सरसो द क
नइ उ बहिन नइ आबै छै हमरा त
अच्छा तब अहाँ बनबै छियै जे साल भरि रखेके रहतै से वाला न
हँ हँ ओ जे छै आमके बनबै छिये न ओैसे बनबै छियै हमरा आ नहि आबै छै लेकिन हम घरमे देखलियै तऽ हम सोचलियै कि नहि कुछो नहि छै ले लै छी ओहि
नहि नहि ठीक छै ओकरा लागी कोनो दिक्कत नहि छै बनाबयमे कोनो जादा विशेष थोड़ी छै जेना अहाँ बनवै छिये एकर अ आम के तेहने न बनै सात
हूँ तब की करै छियै ओहि काट करके दे देलियै
हँ हँ
आब देखै छियै
हँ नहि अंचारके मसाला पहिले अहाँ तैयार करकेे रख लिअ जानै छियै सभटा काज हो जाइ छै खाली मसाले के अंचार जे तैयार करैके पड़ै छै ओकरेमे आदमी के सबसँ ज्यादा कोढ़िया लागै छै हँ तऽ सबसँ पहिले अच सभ नीके छियै बहिन अहाँ अपन भी ध्यान राखू ठीक छै अहाँके तबियत नहि नीक रहै छै हँ ठीक छै सखी ठीक फिर हम कॉल करै छी अहाँके बादमे हँ ठीक छै